गुड मॉर्निंग।
गुड मॉर्निंग।
कहिड़ो हाला आ? बढ़िया-बढ़िया, तहां ॿुधायो? असांजो बि बढ़िया, सॼे ॿियो तवहांजो नाश्तो थी वियो? बसि उई हले पियो। अच्छा, अञा चालू आ कमु, हा नाश्तो चालू आ न। पोइ ताक़त आहे न ॻाल्हाइण जी? बिल्कुलु बिल् नाश्त तो न खाधो अथव न, न तहां ॿुधायो हाणे त फूरसत अच्छा। हा टिफिन, विफिन खणी वेंदा आहिन न गॾु। अच्छा तहां पोइ पोइ खाईंदा आहियो।
हा।
हा। ॿियो अॼु जो मौसमु कीअं आ? ऐं मौसम न पीछो ॾाढी उस ऐ। असांजे हिते त मस्त थी वियो आ, कल्ह खां बारिश पई। न इते मीहु पऐ ई नथो। अच्छा। तव्हां कहिड़े साइड आहियो?
ऐं
मतलबु राजस्थान कोटा साइड आयो या। न, न, न रिवा पासे आयूं। हा, हा, सतना जे अॻियां।
तव्हां बि एमपी में आहियो।
हा, हा तव्हां किथे? अच्छा। त हुन पासे सही हूंदो। तव्हांजे हिते लेट ईदी आ, बारिश? न पए थो। ईअं मीं लेकिन हुअं, हूअ न। फुल फोम में ना आयोआ। न नालेला बस। सकार थो करे भॻवान। अच्छा। पोइ फुल बारिश ॾींदो आ न फलके ठहंदो आ। ॿियो ॿुधायो इंदौर में किथे आहियो तव्हां। इंदौर में ई आहियूं बसि तव्हांजो अॼ जो शाम जो प्लैान कहिड़ो आ। हाणे ॾिसो ॿारन जे मथां ऐ। छुटी हले पी। हा। सुभाणे का स्कुल तन। अॼु त इंजॉय करण जो ॾींहुं अथनि न पोइ। हलो लास्ट तन त त चयंऊ च हलो। हा, लास्ट ॾींहुं त इंजॉय कंदा न।
हा।
बुक्स वग़ैर वरतुउ, बुक्स वरतऊ?
हा।
हा। स्कूल जी बि तयारी, बैग्स वग़ैरह रेडी, कया हूंदाऊं न? हा। हाणे पैके वईमि आयमि हुतां त तयारी कई मां न।
हम।
मां असां खां टीचिंग हलाईंदी आहियां मां। ऑनलाइन कमु कंदी आहियां हाणे। ता टीचिंग लाइन में अयो। परी हुयास हुअसि हाणे ऑनलाइन कम। अच्छा। बढ़िया तव। न।
अच्छा।
ॿियो तव्हांजो मतिलबु। ॿार कहिड़े क्लास में आहिनि।
वॾो वारो अठे में आ। नंढो वारो ॿिए में आ।
ताई पढाईंदायो न कि किलासिस। कोचिंग ते वेंदा आहिन। टाइमिंग्स स्कूल जा?
जी
जी स्कूल जा टाइमिंग्स कहिड़ा अथनि ॿारनि जा? सुबुह जो, घणे बजे? अठे्ं खां दो अठे खां दो बजे ताणीं हा काफी लंबो टाइम आह
हा
हा लब अचु वञु में बि उननि जो वेंदो हूंदो न स्कूल खां बस वग़ैरह वेंदीूं न मुंहजो ॿि कॉलोनीअ में आहे स्कूल त उहो टाइम बचंदो अथव? हा बढ़िया आहे न वॾो वारो साइकल में ई हली वेंदो आह ना अं नंढे वारे खे ही छॾे ईंदा थस सुबुह जो बिनीह जो सेम आह टाइम हा टाइमिंग न हुनजो अधु घंटे जो फ़र्क़ु तस नंढे वारे जो
हो साढी अठे वेंदो आहे अचण जो टाइमिंग
गॾे पोइ तव्हांजे कॉलोनी में ही स्कूल आह
हा
हा त बढ़िया तव क्लासिस वग़ैरह खोले छॾियो न जाम हलंदव हा बढ़िया तनि न ऐं अगरि सम्झो तव्हां पंहिंजी कॉलोनी में तव्हां बि क्लासिस खोलींदव त बढ़िया हलंदव बढ़िया त हलींदो न दीदी लेकिन हिते चङा ई खुलियल आहिनि न क्लास अच्छा कॉम्पटीशन आहे
हा
माहिंजो वरी पारलर जो और ऑनलाइन कपिड़नि जो ऐं घर में बि ॿुटीक तां हेॾो सभु कमु हिक महिल थी वेंदो आहे अॼु बि ऑनलाइन त ईअं की कपिड़नि जो ई आहे न ऑनलाइन लायेन जी ऑर्डर मिलन था।
न भागा दोड़ी काने ऐं घर में त कालोनी जे हिसाब सां ई रखियो आहे
पार्लर में बि त केॾी महिल बि अची वेंदो आहे कोई न कोई
हा
उहोई घर जे अंदरु हूंदो आहे त पार्लर इहो प्रॉब्लम थींदो आहे भले सुख बि आहे टाइम बचंदो आहे
टाइम बि बचींदो आहे प्लेस कोई कस्टमर अचे थो कराए हली वियो पंहिंजो
हा लेकिन लास्ट रहिंदो आ तव्हां कोई किचन में कमु करे रहिया आहियो त हुनखे वेट करिणो पवंदो न थोरो। सबका टाइमिंग लिखयल आन इयं न कि जेम लाइ ॿिअची वञो अच्छा इहो सही आहे, हा टाइमिंग रखयल आ। मूंखे इहो बैनिफिट आहे की सुबुह जो नेरन मंझंन ॻॾ ठई थी वञे। हा पोइ फ्री तव्हां। हा, हा माई लॻाए रखी आ असा पहले। सही आ ईयो। छा कयूं यार अकेले जेंट्स घणो कंदा? हा ऐं लेकिन असां बि करे सघूं था न मतिलबु ॾिसो हाणे शाम टाइम त बचे ई तो। भई ॿ उ ॿ चार अठ बि न तई न गाड़ी अॻते वधंदी हा ऐं फ्यूचर जे लाइ अगरि ॾिसो सेव कंदासीं त उहो बि सही आ, अॻिते हली महांगाई हेॾी वधंदी थी वञे। हालात बदिलजंदा ता वञनि तेज़ी सां।
हा
हा त सोचणो आ न हाणे तव्हांजा ॿ ॿार आहिनि त उन्हनि जो फ्यूचर बि तव्हांखे सोचणो आ। उवो असाखे ही सोचणो आ न कि भाई किय थीदो की पढ़ाई कंदा त, पैसा बि खपनि।
हा
हा, इहे सभु ॻाल्हियूं पेरेंट्स सोचींदा आहिनि तॾहिं त अॼुकल्ह पढ़ायूं खा खाईड़ खा वधीक पढ़ाई्यू महंगी आहिनि, बिल्कुलु। बिल्कुलु ॾाढो प महांगाई थी वई आ।
हा पहले किथे असांजे टाइम न हूंदी हुई।
हूं कॉलेज में एडमिशन लाइ अगरि ॿार खे सुठो कोर्स करिणो आ कोई एम बी ए या डॉक्टर जी डिग्री ॾाढा पैसा ऐन। ॾाढो-ॾाढो छा सोचींदा यो तव्हां तव्हांजा ॿार कहिड़ो कैरियर चुनन? उ त पाण हुनजे मथां आऐ जमान आ जोकी ॾिसो असां हुन जे मथां विझंदासीं की त कहिड़ो तवं त उह हुनननि जे मथां डिप्रेशन में अची वेदा की मम्मी ती चऐ ऐतिरो फोर्स ती करे। त ॿि तव्हां जाचंदा त हूंदव न तव्हांजे ॿारनि जो इंट्रेस्ट कंहिंमें आ वधीक। चईन अ चवंदाऊ न मम्मी मे डॉक्टरी भई कंदुम। मां ठीकु आ, हाड़े भला तूं अठो कर पोइ ॾहें खां पोइ ॾिसूं त छा क न सभु असांजी डिसाइड थींदो आ न ॿार कहिड़ो कॉमर्स खणंदा साईसं पो ही हीनजो दिमाग़ु शॉप थीदो तन की छा करिणो आ अॻिते। हाणे त ॾाढा कोर्सिस आहिनि मतिलबु ॿारनि जे लाइ ॾाढा सुठा सुठा चांसिज ॾाढा-ॾाढा मां जॾहिं पढ़ाई कई त सिर्फ़ु कॉमर्स, साइंस ऐं आर्ट्स हूंदो हुओ।
हा ईयो ईयो हूंदो हो
हा, ॿियो इंजीनियरिंग जो इंजीनियरिंग जी पढ़ाई ॾाढी महांगी हूंदी हुई। ॾाढी महागी हूंदी हुई, हाणे त सभु हं ऐं उवोई ती चवा न हाणे हेॾा कोर्सिस थी विया आहिनि न ॿारनि जे लाये। एक्चुली, उहे बि वेचारा कंफ्यूज़ थी वेंदा तव। छा चुनऊं असां। ॿारनि जे मथां बर्डन न विझिजे। हा! लेकिन मतिलबु एॾी चॉइस तनि न माना कोर्सिस जी। त मूंखे कंफ्यूज़ थी वेंदा आहिनि। भई असां कहिड़ो कैरियर चूनूं। हा! अॻे असांजे लाइ हूंदा हुया टे ऑप्शनस त, हुन मां टे मां, आसानु थी वेंदो हुयो। सिलेक्ट करणु।
हा! पो जेको करे सघेनि। वधी न अॻते त हुनमें ई वधी वेंदव पो।
हा!
हिते एम, पी, में सी, ए, बि ॾाढा रवन कोर्स। सीय ॾाढो थियो त ॾाढो। त उओ मतलबु नाए। इन फ्यूचर कचिरो थी वेंदो हुनजो। न, सुठो तव। असांजी फैमिली में कयो तईं न। सक्सेस वया इन? विया इन। लेकिन, जे को बि मां मतलबु मूंखे मिलिया इन हिते त। फलां सी, ए, कर रहा है। सी, ए, किया है।
हा!
हा! सभु ॼणा हुन ई फिल्ड में वेंदा। त पो थोड़ी ज़रूरत थींदी माण्हुनि खे वधीक सी, ए, जी। न-न अधिकतर हिकु-हिकु फैमिली में मञीं हलो सीए ई ठ हा! त बस आ न। इन, इनखां वधीक अञा घणा सीए कंपनियूं ती आहिन। हिकु, हिकु सी, ए, घणियूं कंपनियूं संभाले सघंदो आ? ॾह बरहां संभाले, सघंदो आ? न! त?
और! सी, ए, वरी त न, त पो छोकरो छोकरिन खे अॻिते लाइफ हुनमें बि दिक़त थींद थियनि कि लाइफ, पार्टनर बि सीए खपे।
हा!
उहो बि थी वेंदो त नाणे।
असांजा टेन मिनट्स थी या। मां तव्हांखे वरी कॉल कयां? हा! हा! कयांवती हं।
हा!